हँ दीदी गोर लगै छी।
खूब खुश रहऽ बौआ खूब खुश रहऽ ठीक छ।
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छियै दीदी?
हँ हँ हमहुँ सब ठीक छियै की करै छह?
कुछो नै हवा खाइ छि छत पर की बहुत सुन्दर हवा बहै छै नऽ।
अच्छा छत पर के हँ से तऽ छैहे ठंडा-ठंडा हवा बहैत हेतै। तऽ आओर सभ कहऽ नास्ता-पानी भेलऽ।
हँ नाश्ता-पानी तऽ भेल अहाँ शाममे खेलियै नाश्ता पानी केलियै।
हँ हँ नाश्ता पानी केलियै हमहूँ सभ तूसभ केलेह?
हँ हम भी सब केलहु तब ठीक छियै न।
ह ठीक छियै आ भाय सब कहाँ छऽ।
भाय सब तऽ गाँव में या हम तऽ अपन कनी नानी गाँव घूम तूम एल छी।
अच्छा नानी गाँव एल छ नानी गाँव मे तऽ बड नीक लगैत हेतऽ।
हँ नीक तऽ लगबे करेै ये आहाँ के आहाँ कहाँ छियै?
हम त अभी अपन घरे पर छिय बुझलह।
की करै छि आहाँ?
किछ-किछो नैय बैठल छिय काम धंन्धा करै छिय और की करबअ।
ओ सुनलु ह कि आहाँके आहाँ ब्यूटी पार्लर सिखली हन।
ह ब्यूटी पार्लर सिखलियै या हम खोलबो केलियैय बुझलह। तू तऽ अयबे नैय करै छ हमरा ओतऽ दू साल सँ खोलने छियै। आब चलबो करै छै बुझलह। त तू अैबतो रे तऽ देखतो रे।
एब-एब अभी टाइम नै न मिलेै छै पढ़ाई-लिखाई मे त टाइमे बीत जाय छै।
हँ से त छैहे। सेत तू ठीके कहलह ह पढ़ाई लिखाय मे तऽ टाइम बिताये जाय छैय। अच्छा कोनो बात नै छै पढ़ाई-लिखाई नै छोड़ के छैय बुझलह।
हँ हँ छुट्टी हेत ने गर्मी छुट्टी ई बार तऽ नैय भेलेै हऽ। भेलै पर हम कॉलेज चैल जाय छी इसकु ट्यूशन चैल जाय छियै।
अच्छा ट्यूशन चैल जाय छह अच्छा कोनो बात नै। आ कॉलेज मे तोरा पढ़ाय-लिखाय चलै छ।
हँ हँ एकदम-एकदम पूरे अच्छा सँ चलै छैय।
अच्छा, ट्यूशन सब जाय छह ने।
हँ ट्यूशनो और जाय छी।
अच्छा, तू कोन विषय से पढ़ै छह।
हम संस्कृत विषय सँ पढ़ै छी।
अच्छा संस्कृत छ, बड्ड बढ़ियां-बड्ड बढ़ियां, आय कैल्ह तऽ लोक संस्कृत। तऽ लेबो नै करै छैय, भने संस्कृत लऽ लेलह बुझलह।
हँ हँ।
तऽ ठीके छऽ बड्ड बढ़ियां छऽ। तऽ संस्कृत ऑनर्स सँ पढ़ाय करऽ।
हँ हँ अभी संस्कृते लेलियै हें कियाकि संस्कृत में न अभी कोय नै लै छैय।
हमर दोस्तो नक। हमर दोस्त और कोनो -कोनो औरे विषय लेलखिन हें।
हँ संस्कृत विषय लेलऽ बड्ड बढ़ियां केलऽ कोनो विषय। आब खराब तऽ नैहे होय छैय लेकिन तू ले लऽ संस्कृत विषय सँ बड्ड नीक केलऽ। किय कि बुझै छऽ एगो बात देखऽ। सब जे विषय लिअ ने से उ विषय नैय लेबे के चाही बुझलहऽ।
हँ हँ हँ कियाकि न। ओय में सब फर्स्ट करे छै तऽ ओकर कोनो महत्वे नैय रहेै छैय।
हँ, महत्व तऽ रहै छैय बुझलहऽ लेकिन। अगर बी तू महिला अगर। माइन लै अगर जे तू टीचर के तैयारी करै छऽहऽ। तऽ सबसेँ पहिले तोरा सेलेक्शन हेतऽ। कियाकि संस्कृत के तऽ ओते बच्चा रहतै नेै तऽ सले। तखन केकरा हेतेै, तोड़े जेहेन बच्चा के नैय तै दुआरे बड्ड बढ़िया छ। जे संस्कृत विषय लऽ लेलह बुझलहऽ।
हूँ। तऽ ब्यूटी पार्लर चलेैये कि नै, आबेैये कि लोग नइ।
हँ हँ अबै छैय, अबै छैय, तऽ हम जे छैय ने से। देखऽ गाँव में हम खोलने छियै ने आ बाजार एतै जे पैसा लेबै। तऽ नयने ठीक बात हेतय, तेंदुआरे जे छइ। से बजारसँ कमे पैसा लय छिय तऽ गांव के जादा जुटानी हेत। तऽ बुझलहऽ।
आईब्रो घरोऽ पर बनाब जाय छीय, कते पैसा लय छीय घर पर बनाबे के।
हँ, हँ घरो पर जाइ छियै देखऽ। अपन-अपनोती वला बात रहल ने तऽ कमे पैसा लेलहुँ जेनाकि। तीस रुपैआ लेलहुँ ककरोसँ, ककरोसँ पैंतीस रुपैआ आ ज्यादा जे दूर गेलहुँ हम तऽ। तहन हम चालीस रुपैया लेलहुँ बुझलहऽ आ फेसियल- ब्लीच। आ फेेशियल-ब्लीच। सब आय जते चीज अगरम-बगरम होइ छै हम सब करेइ छी बुझलहऽ। ई में पैसा बहुत छय बुझलहऽ। बजार में नहि खोलय छिय ई दुआरे जे हमरो पढ़ाई अभी पूरा कम्प्लीट। नयने भेलैए तेंदुआरे।
ओ, केते कौन क्लास में अहाँ छियै अभी।
आ हमत अभी बीएड के तैयारी क रहलछी यों टीचर की जे तोरा अभी हम बतेलियए
हँ टीचर के
हँ अ त लेकिन हम त चुक गेलियै बुझलों हम त हिस्ट्री ल लेलियै हिस्ट्री मे त की कहयछ बड्ड बच्चाछय लेकिन कोनो बात नै हम मेहनत करबय त भगवान देखथिन त निकलये जेबय बुझलोह तोहर त विषय बड बढ़िआं
से त भइये जायत
हँ हँ ठी तूसब छोट सन छह त कहह जे भ जाय भगवान के कृपासँ ओना हम अपन ब्यूटी पार्लर चलबय छी त ओहिसँ जे कमा लयछी बुझलंहु ह
हँ हाथो पे पैसा कनि रहबे करैत हैत
हँ हँ हाथो पर पैसा रहय छय अपन जेमन भेल से अनलहु खेलहु पीलहु आब मम्मी पपा स नै न मांग पड़य छय पहिले रहै जे कि उ हुनर रहबे नय करै हम अपने बच्चा छलहुँ त हम की करतहुँ रहै त अपन हम काम धन्धा त एक्को रुपैया हमरा सबके पास नै रहै छलए बुझलह
आब त रहैत हैत
हँ हँ आब रहय छय बड बढ़िआं बड नीक रहैय आब हमरा पैसा त आ बौआ हो
हँ हँ दी बाजू न
हम सुनलीह जे तोरा गाँव में खेल कूद के आयोजन भ रहल छ
हँ हँ दीदी हम ही सब भाग ले छी
कथी के खेल कूद के छ हम नै बुझलियह
अरे खेल कूद में ने उ प्ररियोगिता होइ छय बहुत बच्चा भाग लेलकै सब कोनो कोनो कबड्डी में त कोनो कोनो दौड़ में त कोनो कोनो जंप पं में इस कूद मे न होइयै उएहे सब मे जीतते ने त उ मिलत त गिफ्ट मिलतय पै प्ररियोगिता बहुत बड़का होइ छय
अच्छा अच्छा त ओहि मे त प्राइजो मिलतै बच्चा सबके
हँ बहुत प्राइज मिलतै तोफा मिलतय
हमरा सब एम्हर जे छै से किछो के आयोजन नै होइ छै हम सोचलियै जे हमरा घर के जे दूगो बच्चा छै ने ओकरो एडमिशन तू करवा दैतह अपन गाँव मे त ओहो सब भाग लेथिन रहे त भाग ल लेथिन ए मे त कहीं जी जैतथिन त प्राइजो त मिलतै ने चाहे ओ सिखबो त करतै दय की
हँ हँ त हमरा ओत आयब ने हम दुनू के नाम लिखबा देब
हँ हँ लिखवा दिअ ह क्या की हम सोचलियै जे लिखबा दै छियै बुझल ह कियाकि ओ सब एकोगो खेलमे आइ तक भाग नै लेलखिन है। तऽ हम सोचै छियै जे खेलकूदमे भाग लेथिन ने तऽ नीक रहतनि हुनका लेल, की?
हँ कनि कुछ तऽ सिखबो करते अभी।
हँ। आउ बौआ तोरा सुनलिअ जे तोरा गाँवमे दूगो इन्टरनेटके मशीन लगला है बड़का- बड़का गो के
हँ लगलै हन।
तऽ इन्टरनेट के मशीन लगल है तऽ ओइमे तऽ कनेक्शन बढ़िया रहैत हेतै की?
हँ बहुत बढ़िया रहै छै कुछो के तकलीफ नै होय छै अइमे।
हँ इन्टरनेट नेट तऽ बड बढ़िआँ मोबाइल के चलैत हेत
हुं हँ एकदम पाय फाइव जी जे कहे छै तऽ ओकरा तऽ एतनियो कमीेये ने होइया।
हँ हँ से तऽ छैहे फोर जी वला सबके दिकत होइ छै। लेकिन इहो छै ने नेटवर्किंग बढ़िया रहै छै ने तब बढ़िया रह मोबाइल बढ़िया चलल आ नेटवर्क जे नै रहल तऽ मोबाइलो नै चलल ठीक- ठाक से।
कखनो- कखनो कखनो कखनो कामो बहुत आ जाय छै न स दीदी।
हँ हँ से तऽ छैहे, से तऽ छैहे हम बुझै छियै ई सब बात बुझलहुं। की कहै छ हमरा तऽ ततेक माथा दुखाइ छह तत माथा दुखाइ छह से किछ कहऽ के नै।
कहाँ गेल छलियै से माथा दुखाइये।
अरे की कहे छौ हमरा तऽ माथा के प्रॉब्लम छह। माने एक अलंगे पूरा दुखाइत रहैये। तऽ दवाइयो बीरो चलेलहुं हें तऽ नै ठीक होइये की कहै छह।
तब तऽ मुश्किल ये।
की कहै छौ बउआ भाभी छथिन तऽ ओ कखनो कऽ दबा देला ओहो बेचारी कते करताह कते करताह हुनको पर तऽ भार छनि घर के के काज काम के ओ घर के काम काज के फेर तऽ हम हुनका नै ने कहि सकै छियै की।
हँ तऽ भाभी मनेये कि नै
हँ हँ मनै छथिन मनै छथिन हमरा
अभी दवाइ आहाँ खाइ छियै?
हँ ह दवाइ खाय छियै की कहै छह। अ नै छूटै छै दबाई आ घरो के नुक्शा जे छै ने से बड्ड करै छियै। तेल तेल लेलहुँ माथामे मसाज केलहुँ। चैम्पू केलहुँं की कहे छह नै छुटैत रहै छै बुझलह।
हे दीदी?
हँ कह।
हमरा ओतऽ कहिया अहाँ एबे कते दिन भऽ गेल, हम तऽ आयल छलहुँ अहाँके ओतऽ हमरा ओतऽ नै एबै?
हाँ हाँ एबऽ हमहु एबऽ कनि माथा दर्द छूइट जाइ छै ने तऽ एब अ कि कहे छ। मुन तऽ नै होइये कतौ जाय के लेकिन तू कहे छ तऽ एबअ जरूर। कि कहै छ हमरा आब नै सकै छिय, कतहु जायब बुझलऽ।
एअ एब न तऽ मणिपुर चलब। ओते सुनलिये बहुत बड़का हनुमान जी ये।
अच्छा मणिपुर हाँ हाँ चलबअ मणिपुर चलबअ हम। हमहूँ सोचलियै हन ओ जगह पर कतौ कहियो नै गैल छी सब हमरा कहबो करतऽ जे चलू ने चलू ने दीदी लेकिन हम नै जाइ छियै। जीजू जेएब पैसा खर्चा हेत त फेर हमरा माथा दर्द नै रहैया ठीक तऽ हमरा कतौ जाय के मुन नै करैया बुझल हऽ।
माथा दर्द में कहाँ अहाँ जेबै पूरा थकल हारल एबै फेर से माथे दर्द करैऽ लागत।
वै हे ने ते दुआरे नै जाइत छियै लेकिन सोचलियै या जे एक बार तऽ जेबे करबै चाहे जे भ जेए।
भगवान के दर्शन कऽ लेबै।
हाँ हाँ बड्ड मुन करैया जे जाउ हम एक बार बुझलह तऽ हम सोचलिय जे ब तू गेलह कि नै एको बार ओतऽ?
हाँ हाँ एक बार गेल छियै प बचपन मे बहुत यादो नै छै एक बार एत एको बार।
अच्छा मम्मी पप्पा के नै कहै छ ह मम्मी पप्पा से त जाइते हेथुन हुनका साथे कलेए नै चैल जाय? छ ह।
मम्मी के मम्मी के तऽ तबियत खराब रहै छै पप्पा तऽ बाहर रहै छथिन। आ भाईजी त अभी ए तऽ छथिन ने भाईजी तऽ कॉलेजे आर करै छथिन।
हाँ तऽ भायजी के कहियह कहियो लऽ चलता साथे आरो कि कि?
हाँ हाँ।
तऽ अपन भाईजी साथे चैल जेबहअ। तऽ निको नै रहतऽ अपन घुमियो टहैल लेबह।
हाँ राइब के फुर्सत मिलैत छै पर राइब के एतेक प्रोजेक्ट मिल जाय छै जे ओ जाइए नै पाबै छथिन।
अच्छा हाँ सेहो होइत हेतनि हुनका प्रोजेक्ट मिलैत हेतनि। हुनका त अभी आर भीड़ पड़ैत हेतनि बड अच्छा कोनो बात तुमरुओ तऽ बच्चे छथिन ने कते करथिन कोनो बात नै छै।
मैट्रिक के अब एग्जामो आबै वला छै ने भाईजी देथिन।
हाँ तोर भ भाय के तऽ आबेऽ बला हे तऽ। एग्जाम हमरो पता चलल जे आब तऽ डेड़ह साल बचलअ हन तोहर भाय के। जे एकग्जाम एतै तऽ पड़है आर छथुन ना बढ़ियासँ?
हाँ अहाँ पड़ै छथिन हम भी आब चैले जेबअ दू तीन दिन बाद अब। अपन गाँंव किया कि अभी नानी गांव आयल छै कनि घुमा उमा नानी कहलकइ आबै लेअ मां